जय भाभी
जय झूलेलाल कहिड़ो हालु तई?
बढ़िया बढ़िया तां ठीकु आहियो भाभी?
मां बि ठीकु आहियां, ॿार ठीकु आहिनि?
बढ़िया बढ़िया ॿियो भईया ठीकु आहिनि ह्रषित वंश सभु मज़े में?
सभु शुकुर मालिक जो, उ बि हू छा छाती करे ॿयो उ उन ॾींहुं यादि आयो कि मुस्कान हू छा वेठी करे केस हिताईं पहुंची
हू ड्रॉप कयो तई हाणे हिन सालु, हाणे पढ़ाई ती करे। ऑनलाइन हा पी डब्लू आ न फिजिक्स वाला जेका ऐ एप
हा हा
उन में रजिस्ट्रेशन करायो तई उन मां ती पढ़े हाणे।
अच्छा वणेस तो न
हा हा हाणे सही तो लॻेस त हुनजी टे क्लासूं रोज़ हलंदियूं आहिन।
टे
हा टे क्लासूं फिज़िक्स केमेस्ट्री ऐं मैथ्स।
अच्छा सभिन खां ॾुखियो ॿारनि जे लाए इहो ई हूंदो आ।
हा हा छा कजे मिड़ई हाणे कुछ त कंदा न।
न न पाण जीअं तूं दिल
हा तव्हांखे तव्हां खां कम हुयो भाभी मूंखे हिकड़ो।
ॿुधायो ॿुधायो बिल्कुल सदाई
मां न हिकड़ो कम खोलण थी चायां। नाईट सूटन जो त न हा त मां चवां पई की भईया मूंखे हमराज मां माल वठाए ॾींदा कानपुर मां?
मूंखे न मां त हिन बारे में तव्हांखे ख़बर आहे मां त कुछ बि न ॼाणा पर ही आहे
चवां पई तव्हां बि पाण मूंसां गॾ करे छॾयो पार्टनरशिप त पो अध अध ॿिनिन जो थी वेंदो पाण
तव्हां हुते मां हिते त ब थी वेंदो?
हा हा तव्हां सिर्फ़ पैसा लॻाइजो न, कम मां कंदम सॼो दिमाग़ लॻाईंदम।
अच्छा
हम्म
छोकी मुंहिंजी एतरी सुञाणप न अथव आहे बि त मूंखे चवण न ईंदो आहे।
न न मां हू चई छॾंदम सभिन खे बस तव्हां ख़ाली हुन में लॻाए छॾिजो स्टेटस ते ख़ाली।
अच्छा ॿियो छा करणो पवंदो मूंखे?
बस तव्हांखे ख़ाली मूंखे माल वठणाए ॾेनो आहे कानपुर मां। चअंदा आहिन कानपुर मां ॾाढो सुठो हूंदो आहे माल।
हा हा कानपुर त वॾी ॾाढी वॾी मंडी आहे हिनजी।
हा हा तॾे मां चवां पई की हाणे वेठी आहियां त कुछ त कम कया न वेठे वेठे।
भई हर हिक खे सोचण घुरजन।
हा त इन करे चवां पई की नाइट सूट घुराए वठां थोड़ा।
हा बिल्कुल बिल्कुल।
हाली थोड़ा ई घुराईंदम भाभी हिक हिक बैग घुराईंदम।
हा ठीक आहे पहरीं शुरूआत में आहे न न यको पूंजी लॻाए रखूं उ वरी सही कोन्हे न।
हा हा ही सभ साइजूं हिक हिक बैग जी घुराईंदुम।
हा
लाइफ पार्टनर जा सुठा थींदा आहिन न लाइफ पार्टनर ऐं हैलो पार्टनर जा?
ॾिस मां त ई नाला बि न सुञाणा।
हा हा न त उहोई हा।
त हिनन खां ॻाल्हाए ज़रूर वठंदस।
हा हा तव्हां ॻाल्हाए वठजो पो जॾे चवंदा भईया अचण लाइ पोए पो मां अची वेंदम ट्रेन में।
हा हू त अ चवणो ई पवंदो न भई माल खे ॾिसंदो।
हा पो तव्हां बि हलजो मूंसां गॾ थोड़ा पसंद करे वठजो।
हा मां बि पूरी कोशिशि कंदसि, मूंखे ऊअं बि मूंखे त हीअ अॼु ताईं हुन मार्केट में ई न वठी या तई, वठी वञण जी ई न कंदा आहिनि। बसि होलसेल मंडी आहे, किथे कंहिंजी ईंदियूं आहिनि छा ज़ालूं?
जेका मां ड्रेस पहिरीं न वठी वई हुयमि हुतां ग्रे वारी जेका स्ट्रिप वारी ड्रेस हुई जेका तव्हांखे पाराए करे मां ॾेख खारी हुई,
हा- हा।
उहा ड्रेस मां हिते पतो कई कंहिंखां, त फोटू लॻायो हईं कें ऑनलाइन में हिकिड़ी छोकिरी कमु कंदी आहे, त हुन खांं मां पुछियोमांसि त चोटीहें सैं रुपए पई ॾे हू ड्रेस। साॻी ओड़ी ड्रेस, साॻी ओड़ी ड्रेस हुई। मां पंजवीह सैं वती।
ॿुधाए पूरो हज़ार रुपए जो मार्जन,
हा, पूरो- पूरो मूंखे फोटू बि आहे सेम मां खीचे छॾियो, मां तव्हांखे उहो फोटू बि मोकलंदीमांव। तां ॾिसजो साॻी ड्रेस तव उहोई।
ॾाढी अंध लुट लॻी पई आहे, माण्हू घटि में
तॾहिं मां चवां पई की मां बि कम चालू कयां, त मां त एतिरो मार्जन न रखां थोड़ो थोड़ो मार्जन रखां, हलंदो त पो माण्हू मार्जन रखंदो सुठो।
न -न शुरू में मार्जन घटि ई रखिणो पवंदो। छोकी माण्हुनि खे जितां फ़ाइदो मिलंदो न त उतां कंदा बि,
हा, उहोई चां ती न तव्हांजी बि साहेड़ियूंइनि, त तांखे बि थी वेंदो पाण कमु।
हा। मां हीअं की ॾिस मां अकेली त मुंहिंजी हिम्मत न थींदी आहे कंहिं बि कम ते, केरु साथ मिलंदो त ज़रूरु करे वठंदसि,
हा -हा, मूंखे तांजो ई ध्यानु आयो मां चयो तांजो ॻाल्हाइण -वलाइणु सुठोतव ॾाढो त, तां बि ॻाल्हाए वठंदव।
हा, छो न पर ही त तमाम सुठो कई त तव्हा पंहिंजे सावरनि ॼणनि सां गॾु -गॾु मूंखे बि यादि रखियो तव? न त मूंखे त इहो ई पे लॻो की बसि सावरे वञी करे, असांजे घर जी न्याणियूं ख़ाली सावरे वारनि जी थी वयूं आईन।
न अहिड़ी ॻाल्हि नाहे, न- न एहिड़ी कोई ॻाल्हि नाए।
न -न मूंखे कल्ह ई आयो, मन में इहो ई बि आयो,
अच्छा न- न अहिड़ी कोई ॻाल्हि नाहे, न -न न -न फोन छो न कंदमि मूंखे भाभी लैप लैपटॉप जो कमु थी वियो ओ न हाणे, अठनि ॾहनि ॾींहनि खां ॾाढो कमु थी पियो आ। त मां वेही ई नथी सघां हिकु मिंट बि, फुर्सत न थीई शम्मी जे जाल जो बि पाण फोन आहियो ॿ दफ़ा हुनजो बि फ़ोन न खयों त मांसि।
हा न इएंं थी व न मूंखे बि कयों हुअईं, जनम ॾींहं ते सभिननि ॼणनि ॻाल्हायो, हुन जी धीअ त एड़ो न सुठो कार्ड ठाहियो तईं हा, मां मोकिलिंदी मांव तांखे।
हा, त मां चयो की मां चो ॻाल्हायांसि, पर हुन खां बि न ॻाल्हायो आ मां, मां हुनखे बि इहो ई लिखियोमांसि मुंहिंजी तबियत ठीकु नाहे हाली, मां पो ॻाल्हाईंदमि।
हा, सही ॻाल्ह आए।
हूं
वक़्त मिले त ॻाल्हाए वठ ॾिसो
हा हा, हा हा, न न, ॻाल्हाईंदीसांस, ॻाल्हाईंदीस पो गौरव हा, गौरव कंदो आए न फोन, गौरव याद कंदो आ।
हा, सही आहे न।
हा, जींएं हर्षित, वंश याद कंदा एन। अच्छा, ॻाल्हाए प्यो सुठे सां‌।
हा, उअई मांईअ न, अलाइ छा छा वेठे ॾेखारयंई हिक तुतलो आए न त मुखे हुनजी भाषा, वधीक सम्झ में बि घट ईंदी आहे।
मूंखे बि न ईंदी आ जादा सम्झ में, पो मां बि हुन खांई पुछंदी आं। हा, की छाथो चै ही?
हा मुखे बि पो उअई ॿुधाईंदीआ, ही हीअं थो चै ही ईंअं थो चै।
हा, मूंखे बि न सम्झ में ईंदी आ, उहोई चवंदी आं, हिनजी मैम कीअं सम्झंदी हूंदी स्कूल में?
हा, त अञा नंढ़ो बि
हा, ही बि ॻाल्ह आहे, हा हा, ही बि ॻाल्ह आहे। हा, सम्झी वेंदो, ख़ैर इहा बि सही ॻाल्ह आ।
जयू बि त देर सां ॻाल्हाइण सिख्यो न, मुस्कान झट
हा, हा हा, न जयू ॻाल्हाइण जल्दी सिखी व्यो हो, लेकिन उहो बि तुतलो हुयो।
अच्छा, ॾेिस हांण त केॾो सुठो तो ॻाल्हाए।
हा हा, सतें सालें में सिखयो न, सही ॻाल्हाइण।
हा, ॾिस न, हू त अञा टे साल जो आहे।
हा हा, सिखी वेंदो, हू बि बढ़िया सिखी वेंदो ॻाल्हाइण।
अरे! ॾाढो बढ़िया, हो दिमाग़ु ॾाढो थसि।
हा, सही ॻाल्ह आए न।
डाढो दिमाग थस।
तां नथा वञो स्पेन?
हा, असांखे सॾ त कराईंन पैरीं, तव्हांखे सॾ करायो थन छा?
न न, मूंखे त न चयो तई।
अरे! ॾुख्यो आहे, भई ॾिसो वीज़ा लॻण ही करण, हू करण, उन्हन ते बि छा ॾोह ॾिजे।
हा, तहांजो त पासपोर्ट ठयल तव न, असांजो त पासपोर्ट ई न ठयल आ।
न पहिरीं पको कजो, पोइ ई ठायराइजो।
हा, सही ॻाल्ह आहे, पैसा पो छो विञाइजन।
न न, अॼकल त तत्काल में पासपोर्ट, खबर थव पंद्रहंन ॾींहन जा हफ़्ते में थो ठही वञे।
हफ़्ते में ई ठई वेंदो आ?
हा, हिक हफ़्ते में ठई वेंदो, मुंजे हर्षीत जो ठारायईं। ॻाल्ह हीय थी, न न मां थी ॿुधायांव। छा ॻाल्ह इएं थी, हिन जे ऑफ़िस में जिते ही कम कंदो आहे न
हा हा
त, ऑफिस में हिकड़ो अनाउंसमेंट थियो हो, की भई कम्पनी असांजे डबईअ में बि खोली आहे, आहे यूनीफा पर एप्स, डबईअ जी ही कंपनी अथव, त चयईं की जेको जंहिं वट पासपोर्ट हूंदो, त असां हुन मां छ टनी करे उन्हन खे ॿाहिर बि वञण जो हफ़्ते जो मौको ॾींदासीं, ॿाहिर जे ॿाएर जे क्लाइंट सां मिलण जो।
हा हा
त ठाहराए वठो त हिन आनंन फानन में हफ़्ते वारे जे पैसा ॾेई करे ठहिरायंइं पो उह ई मूं ॿुधायांस कि नुक़सान थियो आहे ॿारनि जो वरी जेको युद्ध हलिया हुआ
हा हा
त पो ॻाल इ हुते छुट्टी। पर पासपोर्ट ठही वियो थस। हा बस हिन ई बहाने मिढइ पासपोर्ट ठहिणो हुअस।
हैलो हा, न वि विच में हली वई, चएती तहां मूंखे इह सुठी ॻाल्हि ॿुधायो कि हफ़्ते में ठही वेंदो आ पाण।
हा हा बिल्कुल हफ़्ते में ठही वियोसि असांजे- मुंहिंजे हर्षत हाणे ई त ठारायो आहे।
अच्छा, हा त हाणे जॾहिं चवंदो त पो मां बि ठाराय वठंदमि हफ़्ते में, हाली चए थोड़ी नथो भाउ कि अच। च
हा, पहिरीं पुछी पक कजोस।
हा सही ॻाल्हि आहे, वरी मां ठारांया, वरी न सॾु कराए त मुंहिंजा पैसा बि अजायो हली वञंन।
इ सभु दुख थींदो आहे कि डिस पासपोर्ट ठारायो आहे, आख़िर त इंसान आहियूं न। चाहे केतिरा सत्संग ॿुधूं, चाहे कुझ ब कयूं इंसानी फितरत
सही ॻाल्हि आ, उहो त ईंदो ई आहे न मन में ज़रूर ॻाल्हि पो।
पो बि मन में ईंदो आहे कि ॿुधाए!
हा, न -न, हा ही बि सही ॻाल्हि आहे।
पर न हर कंहिंजी हूंदी भईया, हर कंहिंजी मजबूरियू हूंदियूं।
साल त हाणे ईंदो ही ईंदो नवंबर ऐं दिसंबर में त चए ई पियो मां इदमि।
हा चयो त संई, सही ॻाल्हि आहे, पाण त अचन था न, पाण खे थोड़ी असीं मना था कयूं। असां पंहिंजी था ॿुधायूं, असां किथे था वञूं?
हा सही ॻाल्हि आ, असां पंहिंजे घर में ई भला, पहरीं इंडिया घुमी वठूं पूरो पो ॾिसंदासीं।
अरे असां घुमंदासीं, हुन में छाए। पंहिंजो इंडिया बि घुमण लाइ घट कोन्हे।
हा उहोई त चां थी, पहिरीं इंडिया पूरो घुमी वठूं, पो उते बि वेंदासीं पंहिंजे पैसे मां वेंदासीं।
बस, ऐं इंडिया बि शानदार आहे। वञूं त सही, मुंहिंजो पुट घुमी आयो पन्ना।
अच्छा! सही थव।
जो तारीफ़ वेठो करे, मूंखे ख़बर आ तव्हांजी के रिश्तेदार जी शादी हूंदी न
हा मुंहिंजे ॾेर जी शादी हुई न हुते, पर असां घुमी न सघियासीं भाभी, छोकी ॿ ॾींहं शादी हुई त असां शादी में ई पूरा हुयासीं।
अच्छा!
हा घुमी न सघियासीं असां, तहां बि त घुमी आया आहियो न केरल?
हा घुमी आयासीं न शादीअ जी पंजुवीह साल गिरह ते।
हा उहो बि सुठो आहे न ॾाढो?
अरे मूंखे त केर ॿीहर बी चवे न उते दर असल इहो आहे की चवंदा त आहिन गॉड्स ओन कंट्री पर न हुते तव्हांखे सभिन जा मज़ा मिलंदव। कश्मीर में बोट में बी रवंण लाइ मिलंदव। पहाड़ बी मिलंदव ऐं ॿियो गॾु गॾु गोवा जहिड़ा बीच बी अथव।
अछा सही आह पाण।
हा त हिकु ई हंध तव्हांखे सभिन जो मज़ो मिलंदव, ज़रूर वञिजो तहां बी
क्रूज़ में बी त रही आहियां न तहां ॿ ॾींहं?
मां, उह क्रूज़ न हो।
अछा, अछा बोट हुई अछा, अछा अछा तहांजी पर्सनल हूंदी ख़ाली।
असां सां गॾु ॿियो केर बी न
हा इहो बी सुठो इहो बी नज़ारो माण्हू ॾिसे न सभ ॼणा
अरे ॾाढो मज़ो इंदव ॾाढो।
हा हा, सोचंदम मां बी सोचंदम वञण लाइ।
पर गर्मी में कॾहिं न वञजो।
अछा, थध में वञिजे?
थध में वञिजे छोकी हू गरम आहे न।
हा हा
केरला ॾाढो गरम थव, असां हुते सियारे दिसंबर में भी असां हुते सीटर न पाता हुआ।
अछा ठीक आह। हा पोइ मुंहिंजी शादी बी सालगिरह उवईं थध में थींदी आह नवंबर में पोइ मां बी पंजवीह सालगिरह ते वेंदम। ही ही ही ही
जनम ॾींहुं ते या केते बी निकरी वञो ईअं ई घुमी अचो।
अछा हलो ठीक आह। हा हीअ बी कोशिश कंदासीं। पहिरीं असां शिरडी वञूं शिरडी जी बार हूअ लॻी पई आह मन्नत, उहा ई पूरी न कई आह ॿार जी अञा।
भई मात हांणे सभिन खे चवंदी आहियां, कंहिंजी मन्नत मन्नत कॾी न घुरो जेको ॾियण वारो हो हुनखे कोन्हे ख़बर।
हां हाणे मां बी न घुरंदी आहियां, जेके पहिरीं जी आहिन इहे ई कयो वेही करे।
भाई ॾिसो, जेको भॻवान ॾियन जी ताक़त ताक़त रखे थो, मुरादूं पूरी करण जी ताक़त रखे, उह ई नथो ॼाणे की हुनजे ॿार खे छा खपंदो।
छा खपंदो सही ॻाल्ह आहे।
पोइ घुरजे ई न न।
न हाणे मां बी सोचियो आह, हाणे इह कुछ न चवंदम।
मां बी वरी तुर तुर